हेलो
हू हेलों
हमर मलकिनी बजै छियै
के क्य क काम
हेलो
हँ
हेलो
हँ
मलकीनी य
हँ कए गो काम भेल
हेलो
हेलो हँं
मलकीिन
हँ
मालिक खोजै छथि अहाँके
अच्छा
हलो
हँ आवाजे नहि अबैय
बजियौ ने यै मलकिनी
अरे आवाजे नहि आबैय तऽ क
मलकिनी नहि बजबै
आवाज आवाज नहि जाइ है यहााँ के
मलगे ने
हँ
हेलो अद
हेलो
हेलो
हँ
हेलो मलकी ह मालिक को जे चलइ ह तऽ ह मलकिने
हँ हेलो
मालिक खुजै छलए अहाँकेँ कहलखिन जे मालिकिननीके जा कऽ भेँट करियौ गए
आवाज है ने गेल
तऽ घर परर एलियै तऽ कहलै कनि यहाँसँ बात कऽ लै छी मलकिन कहाँ छथिन